ह कहि
की हाल चाल
ठीक छै गुलाब बड्ड सुन्दर एकटा नर्सरी से मंगबेने रहथिन पाठक जी एकटा मंगवय के भेज देलखिन एकटा एके एकेगो गुलाब फड़े छै दू चारि पाँच दिन पर से बड्ड सुन्दर सुन्दर फड़ै छै
हँ
हँ दू कलर तीन कलर रहययै उहू
देखरेख ठीकसँ करिहे ओकर
हँ ओहन जगहे नहि छै जे ओ सुरक्षित रहि जेतै तऽ ओकरा की देखै तहन एखन तऽ सामनामे छै ओ देखभाल होइ छै अच्छै बड्ड बढिया बड्ड सुन्दर
भाइजी सब ठीक छै
सब बड़ बढ़िआ बस सुन्दर
भायजी ओ सब करबै दि हैं ने ई वला
हँ भाइजीके मोबाइल नहि छनि अपन भाइजीके मोबाइल रहतय रहय तब तऽ हुनका करबै देतियै रहऽ
हुनकर
विक्रम विक्रम करबा देलियै
अच्छा
खन कहैत रहय छै हमरापर कहाँ फोन आबै छौ अरे हमरे पढ़ाइ पहिल दिन हेतै तऽ तोरासँ बतियेबो हम
हँ तू हमरा से कऽ ले चारि गो तकर बाद चारि गो ओकारा सँ कऽ ली हैं आ हमहूँ हमहूँ ओकरासँ चारि बेर कए लेबै
हँ
बुझि गेलहि
हँ हँ हँ
ठीक रहतै न
हां हां हां चारि चारिटा भए गेल
आर ओ बैंक वला काज करयलहि
नई बैंकवला काज करा लेबै एखन छै करेबै बाद में कराएब करेबै कनि स्कुल उस्कुल सभ खुलि जेतै न
आओर फ्री छी तखन तऽ आओर फ्रीसँ करबा सकै छी ना
आब ठीक छैइ लेकिन फ्री छी तखन तऽ सब आएलो तऽ छैइ कनि ओकरा सभ सङ्गे रहि गेलहुँ तऽ मन इम्हर आम्हर चलि जाइ छैइ एखन कनि मन आ
कृपा एतै से सुख छो
की कहलिअइ
अरे एगो एगो एगो कोनो बाबा रहैइ के रहैइ पता नई कहैइ कि कृपा यहि से यही पर रुका हुआ है तुम्हारा
से कहलियौ तोहर कृपा ऐतइ से रूकल रहलौ जे अपन काजके प्रायोरिटी नहि दऽ कऽ
हँ हँ
अइ सबके जे प्रायोरिटी मतलब दैय छै
अपने काजके अपनेके प्रायोरिटी दै छियै लेकिन प्रायोरिटी दै छियै अपन शारीरिक आर्थिक से बेसी अपन मानसिक
दैके चाही लेकिन लेकिन हम तोरा हम तोरा कहय छियौ तू तू रिफ्रेश नहि भए सकबीही तू जै जत रिफ्रेश होइ लए जाइ छीही ओ तोरा रिफ्रेशमेंट नहि दए सकै छौ सच्चाई ई छियै ई सच्चाई छियै अनुपम अगर तोहर पॉकेट भरल रहतौ ने तऽ तू रिलैक्स रहबीही
ह ह
बैंक तोहर बैलेंसके डिजिट जे अगर जते लार्ज रहतौ न
तैंऽसे खसै छैं
तऽ ओते रिलैक्स रहबीही
किछ एते तऽ रहैएके चाही ने आदमीके पासमे भाई जे अपन दिक्कत अपन जीवन मे देखअ त जखन हमरा दूगो हाथ पैर और मस्कूष्क हमर सुरक्षित य त
हूँ हूँ हूँ हअ ओतेक तऽ ओकर दायित्व बनैइ छैइ
मनुष्य होय क त ई हमर माय बाप हमर बाल बच्चा तोहर सबक तोहर बाल बच्चा नई छौ हमर तऽ छैइ न
हूँ हूँ
दुःख नई काटै हमरा सामने मे
आदमी उलझि जाइ छैइ कतहु कतहु तहने गड़बरेय जाइ छैइ नई तऽ ट्रैक तऽ अपन पकड़नहे रहय लोक मस्तसँ सभकिछु चलैत चलिए रहल छैइ कोनो किछु नए चलैत छैइ से बात थोड़े छैइ
चलि रहल छैइ आब किछु एकस्ट्रा एड कर देै तऽ एकट्रा पहिले एड भेय गेल छैइ धीरे धीरे
गप्प सही है भाई ओर किछ नया कही मजेदार नै लागलउ हमरा
हाँ मजेदार तऽ एखैन केना लागतो नया ठीक छै सबटा रोड उडके सेहो जाल बनि रहल छै बढ़िया स बइन रहल छै ईवला रोड कम्प्लीट भए गेलै
हाँ
पुल उल सब दू चार टा रहै से सभ बइन गेलै अभी बढ़ियां रोड चलतै अभी
तू जे लयवला रही से नहि भेलै उसब उबै
ओ हम नहि ओ कहाँ कार्य शुरू छै लेकिन दोसर आदमीके संगे काज शुरू छै
तोरा की लागै छो अच्छा केली कि बुरा
हमरा पास दूड़यवला ऑप्शने नहि रहलै ने हमरा नहि भेलै व्यवस्था न
अच्छा अच्छा
फेर एकटा काज ओर एलै हन
हाँ
देखलक देखै छियै ठीक छै बेसी हड़बरीयो नइ करयके चाही
किछु परर्सेंट हमरा देबही तऽ हम किछु तोहर तोरा हम सहयोग कए सकैत छी फाइनेशियल लेकिन किछ हमरा दिअ पड़तौ बाय अथी कर पड़तो की कहै छै एकदम
ठीके छै अब ठीक छै त ओ बात फेर एखन हेतै ने तऽ हमरा आवश्यकता पड़बे करतै तऽ कतहु जुगाड़ करबै तऽ थोरे कहबौ
ह मतलब हमरा इंट्रेस्ट वगैरह नहि चाही हम ऊ सब काम नइ करबौ
हाँ
मतलब हम फाइनेशियली तोरा सपोर्ट करबौ तोहर मेहनत रह तौ ओहि हिसाबसे हमर जे बनतै एक्स्ट्रा कऽ क ओर जे हमर खुदके रहतै ओ लए कऽ वापस तू रिटर्न कऽ दिहे
ठीके छै ओकरा सॅ बतिया लेल जेतै ओ चीज हेतै ने ओ देखे बे कैलकै यै परसू सुतू सुतू काज एबे केलै हन त खेबे केलकै हन ओकर आगू की केना छै सब देख लए छियै ओकर बाद जे छै से भए जेतै
ह्म
कोनो चीज ने मतलब प्रोफेशनल बे मे रहय छै ठीक रहय छै
बढ़ियां रहय छै उएह चीजके जे छै ने से आगू लाइफो छै
ह
हर चीजमे अहाँ व्यवहारिक भए जेबै ने गड़बड़ा जाइ छै ओइके बादऽ फेर तू कुंडली ऊंडली नहिए देखने हेबहिं हमर
द देखै छियै
एखन समयो नहि मिलै छै परीक्षा चलि रहल छै ने कनि पढ़बय पड़ै छै कनि नहि बहुत पढ़य पड़य छै इग्नूमे बिना पढ़ने तो पास नहि कऽ सकैत छी
की छै कोनो उम्मीद तुम्मीद बनै छै हमर कि ने से न कह ऐं
नहि देखलियौ हन सच्चेमे नहि देखलियौ
एगो तोहिटा तोहिटा ने सबे हमरा तुही के
फेर काज देखल जेतै
मेन तूं सब
की
उम्मीद नहि बनय दैए किओ
आ हम की करय छियै उम्मीद बनय छी
तू तऽ कहै छी वएह बात तू तऽ शुरूए से कहय छीही कोनो उम्मीद नहि छौ हँ हँ
ई तऽ हम कहियो नहि कहलियौ हम कहलियौ पचास परर्सेंट पचास परर्सेंट कम भेलै रे एक परसेंट पर सँ लोक सौ सौ दूगो जीरो लगए दहि सौ परसेंट भए जाइ छै
हँ भाय तऽ असगरे आदमीके बसक बात हैत तखन
से बात छै रुट करय छियौ फेर हम तोरा
ठीक छै ठीक ठीक छै